हेलो, हँ बहिन की हाल चाल छै, सब नीक छै बहन और सुनाबू।
और बताउ भोजन पानी भऽ गैइल?
हँ भोजन पानी भए गेल।
आ। कतेक दिन बाद गाम आऐलिये शहर केना बदल गेल आछी। मुदा गाम वही आछी।
सही कहलियौ शहर तऽ चमकि रहल अछि मॉल सिनेमा मेट्रो मुदा हमर गाममे आबो कच्ची सड़क रातिमे अन्हार असकुलमे मास्टर नाही विकास कतेय अछि।
हां बहिन आजादी के पचहत्तर साल भ गेल मुद्दा गाम के हालत देखू बरसात मे घुटना भरी पानी हो जाय छै, कीचड़ हो जाय छै, अ बुड़ पुरनिया गर्भवती महिला के अस्पताल ले जाबक होएत छैक एक तै जान पे बनि जाएत छै।
जान पे बनि जाएत छै। हां सड़क तै सबसे पैघ समस्या छै। पी एम ग्रामीण सड़क योजना के बोर्ड लगल अछि पाँच साल से मुदा सड़क नै बनल ठिकेदार आधा पाइ खा गेल, आधा नेता
हां देखू नै बिजली के हालत देखू दिन मे चार घंटा अबेत अछि ओहो लो वोल्टेज होवे छै, गर्मी मे पंखा नही चलैत अछि। बच्चा के पढ़ाई चौपट हो जाएत छै, इन्वर्टर वाला चाँदी के आ गरीब के
अ गरीब के दुर्गति होबे छै। हमर समय मे तऽ लालटेने के छलै आबो अब उ वही अछि आछी सोलर लाइट लगलै पंचायत मे छ महीना मे खराब भऽ गेल कियौ ठीक करबय बला नै।
हां देखू पानी के समस्या सेहो गंभीर छै, चापाकल सुखा गेल। गाम मे एकटा टंकी छै ओहो दिन मे एक घंटा पानी दैत छै। महिला सब दो कोस दूर से माथ पर घेल लै
नै आनैत अछि। आ जे पानी आबैत अछि सेहो दूषित आर्सेनिक, आयरन भरल ओकरा पाबि-पाबि के लोक के पेट के बीमारी, चमड़ा के रोग भऽ रहल छै। आरो लगाबै के पाइ ककरा लग छै।
हां स कुल के हालत देखी के रोबा बे मन करैत अछि। भवन जर-जर हो जाय छै, छत टपकेत अछि पाँच क्लास लेल तै दू ट टा मास्टरा छै ओहो हप ताह मे तीन दिन आबैत छथि मिड डे मील में कीड़ा वाला चाउर मिलै छै बचवन के।
बचवन के
हू
अ एहि-एहि लेल तऽ लोग शहर भागि रहल अछि गाम मे पढ़ाय नै, इलाज नै, रोजगार नै। युवा सब दिल्ली, मुम्बई, पंजाब मे मजदूरी करै चलि जाए छै, गाँव मे खाली बूढ़ पुरान बचल छै।
उम्म देखु आस अस्पताल के नाम मे पी एच सी अछि दस किलोमीटर दूर ओतय डॉक्टर नाहीं दवाई नाहीं छै, सुई-दवाई लेल शहर जाउ रास्ता मे कैतको गर्भवती महिला के जान
महिला के जान चलि गेल ऐ। हां आशा दीदी, आंगन बाड़ी कार्यकर्ता बेचारी की करत? ओकरा चार हजार रुपैया महीना भेटै छै। ओहिमे सब काम टीका, पोषण जान साइकिल से गाम -गाम घूमैत छैय।
हँ रोजगार के किया नाम नाहि खेतीमे फायदा नाहि। खाद, बीया, डीजल महग भ गेल फैसल फसल के सही दाम नहि मिलै छैय किसान कर्जामे डूबी
मालिकता क छैय। अ मनरेगामे काम भेटैत छै सभ दिन। ओहो अढ़ाइ सौ रुपैआ दैनिक ओहीमे परिवार केना चलत। आ पेमेंट छ महीनापर आबैय छैय। मजदूरके मजबूरीके फायदा उठबैत छैय।
त गाँंव मे उद्योग धंधा किछो नाही छैय अगर जे मोटा छोटा मोटा कारखाना खुली जाय त लोकके गामेमे काम भेटाई जेतै। पलायन रुकी जयते।
सही कहलो बैंक सरकारी समिति समिति सभ कागजपर अछि। लोन लेल जाउ त हजार कागज गारण्टी मांगत। गरीबके किओ गारण्टी नय लेत अछि। तखन मजबूरन महाजन से पाँच प्रतिशत तिसत ब्याजपर कर्ज लेबै छैय। देखू इंटरनेट मोबाइल सेहो ठीक से नाहि एल छैय, ऑनलाइन फॉर्म भरबाक होत छैक त पाँच किलोमीटर दूर बजार जाउ डिजिटल इंडिया के बात होइत अछि मुदा नेटवर्क नाहि छैय। हँ सब फाइमे किओ व्यवस्था नाही नाली जाम कचराके ढेर स्वच्छ भारतके बोर्ड लगल अछि मुदा शौचालयमे पानि नाही लोक फेरसँ खेतमे जाइत छी
तखन देखू गाँंव के विकास केना होतै सरकारी योजना त बड़ बनब
त बड़ बनबैत आछी। पहिल बात सड़क, बिजली, पानि इ तीन चीज बुनियादी छी। जखन तक इ तीन नहि हेतक किओ विकास नहि हेतैक। सड़क त डॉक्टर, मास्टर गाम आयत। बिजली हेतन त उद्योग लगत। हँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सौभागी योजना जल जीवन सब योजना अछि। मुदा जमीन पर उतरते नाही अछि भ्रष्टाचार काज अछि। एहि लेल पञ्चायतके मजबूत करय पड़त। मुखिया सरपञ्चके जवाबदेही तय करय पड़त। ग्रामसभामे हर फैसलापर चर्चा होइ। सोशल मीडिया सोशल ऑडिट होय। जो काम भेलै से जनता देखय।
शिक्षा अ स्वास्थ्य इस्कुलमे शिक्षकके बहाली होव ट्रेनिंग होव। बच्चाके कम्प्यूटर इंग्लिश सिखाऊ पी- एच- सी मे डॉक्टर नर्स, दवाइ चौबीस घंटा उपलब्ध हौ। टेलीमेडिसिन शुरू
सुरू
सही कहलहुँ। आ रोजगारके गाममे जे चीज उत्पादन होइ छै मखाना आम लीची मधुबनी पेन्टिंग। ओकर प्रोसेसिंग यूनिट गामेमे लगाउ। किसानके एफ पी ओ बनाउ सीधा बाजार से जोड़ू।
हँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। योजना के सही मेऽ से लागू करू हमर सहरसा के मक खाना भगलपुर के सिल्क मधुबनी के पेंटिंग एकरा ब्राण बनाउ
बनाउ एक्सपोर्ट करू। खेतीके आधुनिकीकरण डीप सिंचाइ जैविक खेती सोलर पम्प पर सब्सिडी दियौ। किसानके मोबाइलपर भाव मौसमके जानकारी दियौ। कृषि विस विज्ञान केन्द्रमे के सक्रिय करू।
ह्म महिला के सशक्तिकरण जीविका समूह महिला समक खिया के मजबूत करू सिलाई ब्यूटी पार्लर अचार पापड़ मशरूम उत्पादन के ट्रेनिंग दियौ बैंक से लोन दियौ।
हँ युवाके स्किल डेवलपमेंट आई टी आइ कौशल विकास केन्द्र गाम गाम खोलू। प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन मोबाइल रिपेयरिंग कम्प्यूटर सीख हां डिग्रीसँ बेसी स्किलके माँग छै।
डिजिटल कने्ट एक्टिविटी हर पञ्चायत से ऑप्टिकल फाइबर फ्री वाइ फाई एस सी एस सी सी ए सी सेंटर के सक्रिय करू। किसान छात्र महिला सबके डिजिटल साक्षर बनाउ।
छर बनाउ। हँ पर्यावरण गाँ गाममे पोखरि इनारके जीणोद्वार करू गाछ लगाउ। जल संरक्षण करू। प्लास्टिक मुक्त गाम बनाउ गोबर गैस प्लान्ट लगाउ। खादो भेटत गैसो हँ संस्कृति के संरक्षणमे मैथिली भाषा लोकगीत। समा चकेवा मधुबनी पेंटिंग के बढ़ावा दियौ टूरिज्म के विकास करू लोक के अपन गामपे गर्व होइ। अ सभसँ जरूरी। जनताके जागरूकता अप्पन अधिकार लेल लरु बोट सोचि समझिके दियू। काम नहि करयवला मुखियाके अगिला बेर हराउ। आर टी आइ सँ सवाल पूछू। हँ संस्कारके संग हमरो सबके बदलय पड़त। गाम के गली सड़क के सफाई खुद करू भेद-भाव जाति -पाति खतम करू। बेटी बेटामें फर्क नाही करू। प्रवासी बिहारके सेहो रोल छैथ। जे बाहर कमा रहल छथिन। से गांव में इस्कुल, लाइब्रेरी, अस्पताल लेल दान देथुन। अपन अनुभव गांवके युवा सङ्ग शेयर करथुन। तो गाम आगे बढ़ी। हम सपना देखे छी, हमर गाम मे चौबीस घंटा बिजली पक्की सड़क। साफ पानी। बढ़िया स्कूल अस्पताल हर हालत में काम होवे छै। जेना किसान खुशहाल होवै छै, महिला सुरक्षित होवै छै। सब शिक्षित होवै छै। ई सपना जरूर पूरा होतक। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जखन गाम बढ़त तखने देश बढ़त। गाम भारत के आत्मा छै, ओकर जगाबय पड़त।
ई।
इक। चलू दीदी आइसँ शुरू करैत छी, पहिने अपन टोलाके नाली साफ करब। फेर मुखिया जी से योजना के हिसाब मांगब। एक- एक कदम से मंजिल भेटत छै।
ह
बिलकुल -बिलकुल कोशिश करय‌ऽ वला के हार नै होइ छै। गाम के विकास हम सबके हाथ में छै। ठीक छै। चलू ठीक छै फिर हँ ठीक छै।